हेलो नमस्कार का
नमस्कार
नमस्कार की हाल चाल छै आइ हम अहाँके एकटा रोचक बात सुनाबय चाहैत छी कल्हि हमर संग एहन घटना भेल जे बहुत दिन तक याद रहत सुनि क अहाँके सेहो नीक लागत सुनब चाहब
जरूर सुनाउ यहाँके बात सब हमेशा रोचक होइत छै की घटना भेल छै कते भेल छै हम ध्यान स सुनी रहल छी
कली हम गामक हाट जा रहल छलहुँ रास्ता में एकटा बूढ़ आदमी आगम गाछ पर बैसल छलै हुनका लग एकटा छोट टोकरी छल ओ बहुत शान्त देखाइत छल हमरा उत्सुकता भेल
अच्छा तखन यहाँ हुनका लगेल ओ टोकरीमे की छल ओ ओतय एकटा बैसल छल आगाँ बताउ
हँ हम हुनका लग लगियो टोकरी मे बहुत सुन्दर आम छल मुदा आश्चर्य बात ई छल जे ओ आम बेचबाक जल्दी मे नहि छला आराम स बेचल मुस्की छलए
ई तऽ सच मे रोचक बात छै अधिकांश लोक हाट में ग्राहक प्रतीक्षा करैत रहते छथि मुदा ओ एतक शान्त किियक छलाह अहाँ पुछलु
हम पुछलियौ जे अहाँ एतेक निश्चित केने छी तखन ओ हँसी पड़ला कलजी चिन्ता करलासँ काज जल्दी नहिही होइ छै जे होबे छै ओ समयपर होइ
वाह ई तो बहुत गहरी बात कहलन बहुत लोक छोटे छोटे बात पर परेशान रहे छै मुदा हुनकर सोच एकदम अलग लागे छै आगा भी भेल
फेर ओ कहला जे जीवन भरि बहुत चिन्ता केलियौ मुदा बातमे बुझाइ जे बेकार चिन्तामे सिर्फ मन थकैत छै मेहनत करबाक चाही बकी बात समय पर छोड़ि देबाक चाही
बिलकुल सही जतेक समय चिन्तामे खर्च होइत छै ओतेकके समय जहाँ काममे लगाबी तऽ परिणाम बेह हो बेहतर होइ ई बात सब एकके समझाबैके चाही बहुत नीक शिख छै
ओहि बीच एक ग्राहक आयल बूढ़ आदमी बहुत आदर्श से बात केलखिन ग्राहक आम कने के खुशी खुशी चलि गेल मुदा हुनकर मुस्कान पहिने जेकाँ रहि गेल
एहन लोक बहुत कम भेटइत छथिन आ आइ काल्हि ही लोक जल्दी गुस्सा भए जाइत छै मुदा शान्त स्वभाववला लोकसभ एकके नीक लागैत छै हुनकर व्यवहार बहुत सुन्दर छल
हँ तखन हमरा लागल जे हुनकर असली धन आम नहि बल्कि हुनकर शान्त मन छल ओ जेना सोचैत छलाह ओहि कारण खुश रहैत छलाह ई बात हमरा बहुत प्रभावित केेलक
सच कहैत छी मन शान्त होतऽ साधारण जीवन सेहो सुन्दर लगैत छै मुदा मन अशान्त होतऽ सब कुछु रहिते खुशी नहि भेटैत छै ई बहुत वैघ शिक्ष
घर आबैत समय हम पूरा रास्ता ओहि बाते पर सोचैत रहलहु बुझायल जे जीवन मे धैर्य या संन्तोष बहुत जरूरी छै बिना एकर खुशी पाबनाइ कठिन छै
बिलकुल सही आइ अहाँ के ई कहानी सुनय मे हमरो बहुत नीक लागल छोट घटना मे बहुत प्रेार सन्देश छले एहन सिख जीवन पर काम आबैत छै यहााँ बहुत सुन्दर बात सुनेलहुँ
ओहिी दिनक बाद हम कतेको दिन तक ओहि बूढ़ आदमीक बात याद करैत रहलियौ जखन कखनो मन परेशान होइत छलनि तखन हुनका मुस्कान याद आबैत जाइत छनि धीरे धीरे हमहूँ कम चिन्ता करबाक प्रयास शुरू कलिय जीवन थोड़ा हल्का लगे लगन बहुत अन्तर महसूस होय लगन
हँ कखनो कखनो एकटा बात पूरा सोच बदलि दैत छै जखन सही समयपर सही सीख भेटैत छै तखन जीवनके तरीका बदलि जाइत छै एहि कारण अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होइत छै हर दिन किछु नया सीख सकय छै बस ध्यान दे बाकी जरूरी छै
फेर एक सप्ताह बाद हम फेर ओहि हाट गेलियौ सोच लियौ जे बूढ़ आदमीसँ फेर भेँट हो जाय जखन ओतय पहुँचलियौ तखन ओ फेर ओह गाछपर बैसने छलह पहिने जेका शान्त आ प्रसन्न देखाइत छलह
अच्छा तखन यहाँ फेर हुनका से बात केलहु उ हुनका अहाँके पहचान रहलनि ओ की कहल जरूर फेर किछो रोचक बात भेल
हँ ओ हमरा तुरन्त चीनहि गेला मुसकी दे क बेसल लेल कहलखिन फेर हम हुनकासँ पुछलियै जे अहाँ हमेशा एते खुश केना रहैत छी ई बात हमरा बार बार सोचय पर मजबूर करैत छै
ई प्रश्न तऽ बहुत नीक छल खुशीक के असली कारण बुझब आसान नहि होइ छै तखन हुनका की उत्तर देखलनि हम ध्यान से सुनि रहल छी
ओ कहलाह जे रोज किछु ने किछु लेल भगवानकेँ धन्यवाद देबाक चाही जे आदमी अपन पास जे अछि छै औहि पर ध्यान देत तै खुशी बढ़त मुदा जे नही अछि छै ओहि पर ध्यान देत तै दुःख बढ़त ई बहुत सरल मुदा गहरी बात पछल
आ ई तो सचमे बहुत सुन्दर विचार छै बहुत लोक अपन जीवनके नीक बात सबके भुला दै छै एहि कारण हमेशा कमी महसूस करै छै त कृत मनके शान्त बनाबै छै तऽ ई बहुत पैघ सीख बनै छै
ओहि दिन हम हुनकासँ बहुत देर तक बात कयलियौ हर बात मे सरलता छल हुनका लग कोनो पेघ प या धन नहि छल मुदा संन्तोष आ खुशी भरपूर छल ई देखै के बहुत प्रेरणा भेटल
असली खुशी अक्सर साधारण जीवन मे छिपल रहै छै बहुत लोग खुशी बाहर खोजैत रहै छै मुदा खुशी के शुरुआत अपन सोच से होइत छै एहि कारण मन के सही दिशा देबे के जरूरी छै
घ घर लौटे समय हम निश्चय क लियौ जे आप छोटी छोटी बात पर परेशान नहिह होए जे काज करबाक अछि ओ मन लगा के करब बाकी बातक बेकारास चिन्ता नहि करब एहि से जीवन आसान लागत
बिलकुल सही निर्णय छै जखन जखन आदमी अपन कर्तव्यपर ध्यान दैत छै तखन मन शान्त रहैत छै चिन्ता कम होइत छै खुशी बढ़ैत छै आ जीवनके सफर बहुत सुर डर ल लगै छै
ओहि दिनक बाद हम अपन दैनिक जीवन पर ध्यान देब शुरू कलियू पहिने बहुत बात पर शिकायत करैत छलु मुदा आब सोच बदलब लागल धीरे धीरे हर दिन मे किछु नीक देखबाक कोशिश कराय लगल मन बहुत हल्का महसूस होइ गेल
हँ ई बहुत नीक बदलाव छै जखन आदमी अपन नजरिया बदलैत छै एक मिनट तऽ रुकऽ दिवाकर उसका वाला पानी लेना हँ तऽ हम बोले छियै कि ई तऽ बहुत बहुत निक बदलाव छै नजरि बदले छै समासियत त रहबे करै छै मुदा ओकरा देखबे तरीका बहुत महत्व राखे छै एहि कारण सकारात्मक सोच जरूरी छै
एक दिन हम बूढ़ आदमी से फेर बैठे दिय ओ गाछ कक्षा मे बेसल छलाह हम हुनका लग बेसी गेलिय फेर बहुत देर तक बातचीत होइत रहल हर बेर हुनकासँ किछु नया सिखय लेल बेटर चल
हँ अनुभववला लोकके बादमे बहुत गहराइ होइत छै हुनकर हर शब्दमे जीवनके सीख छिपल रहैत छै एहि कारण एहन लोकके सङ्ग सङ्ग समय बिताबयमे बहुत फायदामन्द होइत छै
हम पुछलिय जे जीवन में सबस महत्वपूर्ण बात की छै ओ थोड़ी देर सोचलिख नहि फेर बहुत शान्त स्वर में जवाब देल छै हुनकर उत्तर सुन के हम फेर सोच मे पड़ि गेलिय बात बहुत सरल छल
अच्छा तऽ तखन ओ की कहलह हमरा सेहो जानबयके मन तऽ छै लेकिन हमनिके आब यहीँ सँ अपन कमयके छोड़ि दयके चाही काहेकि आगे हमनिके आर काम करैके छै
ठीक ठीक अछि
ठीक नमस्कार